नमस्कार तब ठीक छै सब ठीक छै ने बिलकुल बिलकुल तो हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करैत चाही ओ बिसै छै रेनेशंस रेनेशा पूर्न जागरण ई यूरोपक इतिहासक महत्वपूर्ण कालखण्ड मानल जाइत अछि
बिलकुल बिलकुल पुनर्गर्जन आर्थ होइत अछि पुनर्जन्म य नव जाागरण आय ज्ञान कला आ वैज्ञानिक क्षेत्रमे नव सूचोक शुरुआत छल
सच कवतहु मध्य्यकालक बाद यूरोपमे विचारधारामे पैघ परिवर्तन देखला लेल भेटल
हँ लोकसभब धीरे धीरे परम्परागत सोच से बाहर आभे तर्क विज्ञान आ मानव क्षमता पर विश्वास कल लागत
हमरा लगैत अछि जे पुनर्जागरण शुरुआत मुख्य रूपसँ इटलीमे भेल छल
बिलकुल विशेष रूपसँ फ्लोरेंस पुन पुनर्जागरण प्रमुख केन्द्र मानल जाइत अछि
पढ़िय जे एहि काल मे कला क्षेत्र मे अद्भुत विकास भेल
हँ कलाकारसभ अधिक यथावर्ध चित्र मूर्ति आ वस्तुकला निर्माण करय लागल
सच कहू तो लियोनार्डो त विन्सी के नाम पुनर्जागरण चर्चामे बहुत सुनबा लेल भेटैत छी
बिलकुल ओ केवल चित्रकार नहि बल्कि वैज्ञानिक अभििनता आ आविष्कारक सेहो छलाह
हमरा लगे त कि जे मिचेलेलियो सेहो एहि युगक महान कलाकार सभमेसँ एक छलाह
हँ हुनकर मूर्ति आ चित्रकला आजु आजुको दुनिआँ भरिमे प्रशंसित अछि
कलियम पढ़ि लियौ जे पुनर्जागरण कारण साहित्य क्षेत्रमे सेहो पैघ बदलाव आल
बिलकुल लेखकसभ मानव जीवन भावना आ समाज समाजक विषयपर नव दृष्टिकोणसँ लिखय लागल
सच कहू तू पुनर्जागरण प्रभाव विज्ञान पर सेहो पड़ल
हँ वैज्ञानिक सब प्राकृतिक आ प्रमण्डक अध्ययन तर्क आ निरक्षण आधारपर करय लागल
हमरा लगैत अछि जे पुनर्जागरण आधुनिक विज्ञानक आधार तैयार कयने छल
ह बिलकुल एहि युगमे वैज्ञानिक सोचक विकास भविष्यक वैज्ञानिक क्रान्तिके मार्ग प्रस्तत एकने छल
कलहि हम देखलियौ जे शिक्षा क्षेत्रमे सेहो नव विचारधारा विकसित भेल
हँ लोकसभ इतिहास दर्शन गणित आ वैज्ञानिकके अध्ययनपर अधिक ध्यान देल लागल
सच कहू त पुनर्जागरण मनुष्यक क्षमता पर विश्वास बढ़ावाबे मे महत्वपूर्ण भूमिका निभरने छल
बिल्कुल एहि युग विचारधारा कहैत छल जे मनुष्य अपन बुद्धि आ आ परिश्रमसँ बहुत किछु प्राप्त सकैत अछि
आधुनिक दुनियाक निर्माणमे महत्वपूर्ण योगदान देलक
हँ एकर प्रभाव कला विज्ञान शिक्षा राजनीति आ सम समाजपर दीर्घकाल धरि देखभाल लेल भेटैत अछि
हँ बिलकुल सही कहलिय यौ अर्थ पुनर्जागरण केवल एक ऐतिहासिक कालखण्ड नहि बल्ि ज्ञान वि ज्ञान कला मानवता बाद स्वतंत्र चिन्तन आ नववचारक एहन जागरण छल जे चहि से आधुनिक विश्वके आधार मजबूत भेल आ मानव सभ्यताक विकासक दिशा बदलि गेल
कल्हि हम पुनर्जागरण बारेमे औरा पढ़लहुँ जे आओर बुझलहुँ जे ई केवल कला तक सीमित नहि छल बल्कि पूरा समाज सोच बदलि देने छल
बिलकुल पुनर्जागरण कारण लोकसभ परम्परागत मान्यता सभक अतिरिक्त स्वत स्वतंत्र रूप से सोचबाक प्रयास कयले लागल
सच कहू त एहि कालमे मानववतावाद अर्थात त ह्युमनिम्सके विचारधारा बहुत लोकप्रिय भेल
हँ मानवता बाद मनुष्यक क्षमता ज्ञान आ सम्मान पर विशेष जोर दैत छल
हमरा लागैत अछि जे पुनर्जागरण कारण शिक्षा क्षेत्रमे बहुत सुधार आयल
बिल्कुल विद्यालय आ विश्वविद्यालय सबमे नव विषय सब पढ़ाओल जा जाय लागल आ ज्ञानक विस्तार भेल
काल्हि हम पढ़लहुँ जे मुद्रण यात्रण आविष्कार पुनर्जागरण प्रयासमे ब बहुत सहायक साबित भेल
हँ मुद्रण तकनीकन कारण पुस्तक सब तेजी से प्रकाशित होमय लागल आ ज्ञान अधिक लोग धरि पहुँचय लागल
सच कहु तऽ पहिने ज्ञान केवल सीमित लोक धरि उपलब्ध छल
बिलकुल मुदा मुद्रण यंत्रक कारण आम लोगो से ओ पुस्तक पढ़ि कऽ शिक्षा प्राप्त कयले लागल
ह हमरा लागैत अछि जे पुनर्जागरण कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण मजबूत भेल
हँ लोक सब अन्धविश्वासक स्थान पर प्रयोग निरक्षिण आ तर्क पर अधिक विश्वास करै लागल
काल्हि हम पढ़लुँ जे खगोल विज्ञानमे सेहो महत्वपूर्ण परिवर्तन तन आयल
बिलकुल वैज्ञानिक सब पृथ्वी आ ब्रह्माण्डक संरचना पर नव अध्ययन करय लागल
सच कहू तऽ पुनर्जागरण प्रभाव राजनीतिपर सेहो पड़ल
हँ शासक अभिचारक राज्य शक्ति आ नागरिक अधिकारक विषय पर न नव दृष्टिकोन विकसित करै लागल
हमरा लागैत अछि जे पुनर्जागरण कारण कला अधिक यथावर्ति बाद ति बनल
बिलकुल कलाकारी सब मानव शरीर प्रकृति आ भावनाक सुक्ष्म अध्ययन कई कई चित्र बनावे लागल
ह काल्हि हम देखलुजे पुनर्जागरण समय वस्तुकलामे सेहो नव शैली बी विकसित भेल
हँ भवन निर्माण मे सौन्दर्य सन्तुलन आ गणितीय अनुपात पर विशेष ध्यान देल
सच कहू तो ह्म बिलकुल सच कहू तऽ पुनर्जागरण आधुनिक यूरोपक निर्माणमे मे बहुत महत्वपूर्ण साबित भेल
बिलकुल एहि युगक विचारधारा भविष्यक वैज्ञानिक क्रान्ति आ औद्योगिक विकासक कार आधार बनेल
हमरा विश्वास अछि जे पुनर्जागरण मानव इतिहासक सबसे प्रभावशाली के कालखण्ड सबमेसँ एक अछि
हँ कियाक एहि युगमे ज्ञान तर्क विज्ञान आ मानव क्षमता पर नव विश्वास उत्पन्न भेल
सही कहलियै रेनिसस अर्थात पुनर्जागरण केवल कला आ साहित्यक पुनर्जन्म नहि छल बल्कि शिक्षा विज्ञान राजनीति मा मानववाद तर्क शक्ति आ स्वतन्त्र चिन्तनक एहन जागरण छल जाहिसे आधुनिक दुनिआँके विकास मजबूती नहि बिन तैयार भेल
काल्हि हम सोचै छलु जे पुनर्जागरण प्रभाव केवल यूरोप धरि सीमित नहि रहल बल्कि कि एकर प्रभाव धीरे धीरे दुनियाक अन्य क्षेत्र सब पर सेहो पड़ल
बिलकुल पुनर्जागरण कारण विकसित वैज्ञानिके आ बौद्धिके विचारधारा बाद में विश्वर विभिन्न देश सभमें फैलल
सच कहू त पुनर्जागरण समय लोकसभ ज्ञान प्राप्त करबाक लेल बहुत उत्सुक भए गेल छल
हँ ओ समय जिज्ञासा खोज आ नव विचार स्वीकार करबाक योग मानल जाइत छी
हमरा लगैत अछि जे पुनर्जागरणक एक प्रमुख विशेषता ई छल जे लोकसभ पुरान ज्ञानक पूरा अध्ययन करय लागल
बिलकुल विशेष रूपसँ प्राचीन यूनानी आ रोमन सभ्यतााक साहित्य दर्शन आ वैज्ञानिक के पूर्ण खोज एकल गेल
कलियम पढ़लियू जे पुनर्जागरण कारण इतिहास लेखन में सेहो परिवर्तन आयल
हँ इतिहासकार सभ घटना विश्लेषण अधिक तर्कीक आ प्रमाण आधारित ढङ्ग से लागल
सच कहू तऽ पुनर्जागरण मनुष्य्यक आत्मविश्वास बढ़ाबैमें बहुत सहायक भेल
बिलकुल बिलकुल लोकसभ विश्वास करल लागल जे ज्ञान आ परिश्रम सँ जीवन बेहतर बनाओल जा सकैत अछि
हमरा लगैत अछि जे एहि काल में कलाकार सब केवल धार्मिक विषय पर निर्भर नहि रहल
हँ ओ मानव जीवन प्राकृतिक समाज आ दैनिक अनुभव सभपर सेहो कलाकृति निर्माण करय लागल
बिलकुल बिलकुल काली हम देखलियौ जे पुनर्जागरण समय खोज यात्रा सभ सेहो बढ़ल
बिलकुल नौ भूभाग समुद्री मार्ग आ व्यापारिक अवसर क खोज लेल बहुत अभियान चलाओल गेल
सच कहू तऽ पुनर्जागरण आ खोज युग एक दोसरक जुड़ल प्रतीत होइत अछी
हँ नव ज्ञान प्राप्त करबाक इच्छा के कारण लोकसभ दुनिया के बेहतर ढङंगसँ बुझबाक प्रयास करय लागल
हमरा लागैत अछी जे पुर्नजागरणक कारण समाजमे बौद्धिक चर्चा बढ़ल
बिलकुल बिलकुल विद्वान लेखक आ वैज्ञानिक सभ विभिन्न विषय पर खुद खुला विचार विमर्श करऽ लागल
काल्हिये हम पढ़लौ जे एहि युगक विचारधारा आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्य सभहक विकासमे सेहो स सहायक बनल
हँ स्वतंत्र विचार व्यक्तित्व महत्व आ शिक्षा पर जोर वादा कर राजनीति परिवर्तन सभक आधार बनल
सच कहू त पुनर्जागरण केवल अतीतक विषय नहि बल्कि वर्तमानके बुझबाक लेल सेहो महत्वपूर्ण अछि
बिलकुल बिलकुल आधुनिक विज्ञान शिक्षा आ सामाजिक सोचक जड़ी बहुत हद तक क पुनर्जागरणमे देखल जा सकैत अछि
हमरा विश्वास छै जे पुनर्जागरण अध्ययन से हम नवाचार आ स्वतंत्र चिन्तक महत्व बुझि सकैत छी
हँ ई सिखबैत अछि जे जिज्ञासा तर्क आ ज्ञानक खोज मानव प्रगतिक प्रमुख शक्ति अछि
बिल्कल सही केलियै निस्वार्थ पुर्नजागरण मानव इतिहास एहन महान बौद्धिक जागरण छल जाहि से कला विज्ञान शिक्षा साहित्य खोज मानवतावा स्वतंत्रता विचार आधुनिक सभ्यताके विकास मार्ग प्रशस्त भेल आ दुनीयाकें नवयुगमे प्रवेश कयलक
काल्हि हम पुनर्जागरण विषय पर एक रोचक बात पढ़लहु जे एहि युगमे मनुष्य अपन बौद्धिक शक्ति पर पहिने से अधिक विश्वास कर लागल छल
बिलकुल पुर्नजागरण एक प्रमुख विशेषता ई छल जे लोकसभ ज्ञान प्राप्त करबा लेल स्वयं सोचबाक आ खोज करबाक प्रयास करय लागल
ह सच कहु तऽ एहि युग से पहिले बहुत रास लोग परम्परागत विचारक सीमामे बन्धल छल
हँ मुदा पुनर्जागरण बाद स्वतंत्र चिन्तन आ जिज्ञासा के प्रोत्साहन भेटल लग ट्वेल
हमरा लगैत अछि जे कला क्षेत्रमे पुनर्जागरण प्रभाव सभस स्पष्ट रूपसँ देखल जा सकैत अछि
बिलकुल कलाकार सब चित्रकलामे गहराइ प्रकाश छाया आ मानव भावनाक यथा चित्रण करय लागल
कालियेअ पढ़लहुं जे एहि युगक कलाकारसभ विज्ञानमे सेहो रुचि राखैत छलाह
हँ बहुत कलाकार मानव शरीर प्रकृति आ गणित के अध्ययन कय कै अपन कला के अधिक यथार्थवादी बनाबैत छला
ह सच कहु तऽ पुनर्जागरण कला आओर वैज्ञानिक बीच दूरीके बहुत कम देन छल
हं बिलकुल एहि युगमे रचनात्मकता आ वैज्ञानिक सोच एक दोसरक पूरक मानल जाइत लागल
हमरा लागत छै जे पुनर्जागरण कारण समाजमे शिक्षा महत्व सेहो बढ़ल
हँ ज्ञान के शक्ति मानल जाय लागल आ अधिक ल